हेलो
नमस्कार
नमस्कार
की हाल चाल?
हँ हम ठीक छी
बढ़िया बहुत दिन भए गेल तोरासँ नीक से गप करल।
हँ, ई तऽ बात भेल। तऽ आओर सुनाउ। कोनो हाल चाल? रहल छी? आइ अचानक फोन केना केलहुँ?
किछु खास नहि सोचलहुँ हऽ, बहुत दिनसँ काजमे व्यस्त रही, तऽ आइ फुरसतमे बैसल छी। तोरा सँ गप करबाक छल, ओहिसँ एकटा बात सेहो पूछब चाहैत रही।
हँ हँ, जरूर पूछू। हमरा सँ जतेक बनत, ओतेक जरूर बतायब।
दरअसल, हम सोचि रहल छी जे ई बेर छुट्टीमे कतहु घूमय जाय। बहुत दिनसँ मन अछि जे ट्रेनसँ यात्रा करी। हवाई जहाजसँ यात्रा तऽ जल्दी समाप्त भऽ जाइत अछि, मुदा ट्रेनक यात्रा के अपन अलग आनंद होइत अछि। जी
हँ ई तऽ बिलकुल सही कहलहुँ ट्रेन यात्रा हमरासँ बहुत पसंड अछि रास्ता में जे खेत नदी पहाड़ ज्ंगल छोट छोट स्टेशन आ लोकसभक जीवनशैली देखबाक अवसर भेटैत अछि। ओ आन कोनो माध्यमसँ नहि भेटैत अछि।
बिलकुल हमरो एहन लागैत अछि ट्रेन खिड़की लग बेसी कई बाहर देखैत रहब चाय पीब किताब पढ़ब बीच बीच में गप करब ई सभ बहुत नीक अनुभव होयइत अछि
बिलकुल सही बात आइ काल्हि तऽ बहुत रूट एहन अछि जे ट्रेन यात्रा अपनेमे पर्यटन बनि जाइत अछि। लोक गन्तव्यसँ बेसी रास्ताक आनन्द लेबाक लेल चाहैत छथि।
बिलकुल त्योहार यात्रा बहुत भेल अछि किछु नीक नीक जगह सुझाउ, जतय ट्रेनसँ पहुँचब आसान होइ।
अ नीक नीक जगह कहले बहुत विकल्प अछि, ई बात पर निर्भर करैत अछि जे अहाँ पहाड़ पसन्द करैत छी समुद्र, जंगल कि धार्मिक स्थान?
हमरा तऽ प्रकृति बेसी नीक लगैत अछि पहाड़ हरियाली नदी झरना शान्त वातावरण यही सभमे मन बहुत प्रसन्न रहैत अछि
अच्छा ई सभमे प्रसन्न रहैत आछी तऽ फेर उत्तराखण्ड हिमाचल सिक्किम दार्जलिंग कश्मीर ई सभ बहुत नीक विकल्प छथि ट्रेन नजदीक स्टेशन धरि पहुँचि कऽ अगर टैक्सी बेसी जाइ सकै छी
बिलकुल दार्जिलिंग नाम बहुत सुनले छी ओतय जाइमे की व्यवस्था छी
पहिने ट्रेनसँ न्यू जलपाइगुड़ी धरि पहुँचू। आ ओतऽसँ साधारण टैक्सी बस या निजी गाड़ी सभ उपलब्ध रहैत अछि। अच्छा हँ, तऽ प्रसिद्ध पहाड़ी रेलक सेहो आनन्द लऽ सकैत छी।
ओ पहाड़ी रेलमे यात्रा करबाक अनुभव तऽ बहुत विशेष होयत।
हँ ई तो बात ह धीरे धीरे पहाड़क बीच से जखन ट्रेन चलैत अछि तखन बाहरक दृश्य देखैत समय केना बीती जाइत अछि पता नहि चलत
बिलकुल होटलक व्यवस्था केहन रहैत अछि
तऽ हर बजटमे भटेैत जाइत अछि साधारण गेस्ट हाउस स ले बढ़िआँ होटल धरी सभ उपलब्ध रहैत अछि जब पहिले सँ बुकिंग कै लेब बेसी सुविधा रहत
बिलकुल हम सोचैत रही जे छुट्टीके समय अचानक पहुँची जायब नहि छुट्टीके मौसम मे भीड़ बहुत रहैत अछि होटल रहैत अछि पहिले से बुकिंग क लेब तऽ दर से होे कम भेंटत परेशानी से हो नहि होइत
ह बिलकुल छुट्टी आ पर्व त्यौहार गर्मीक के समय मे टिकट बहुत जल्दी भरि जाइत अछि योजना पहिनेसँ बना लेल जाइ तऽ बेसी नीक
बिलकुल तोरा कतब ट्रेन से लम्बा यात्रा करबाके अवसर भेटल
ह हमरा तऽ बहुत बेर एक बेर तऽ लगभग दू दिनक यात्रा कयने रही शुरुआत में सोचलहु कठिन होई मुदा बादमे बहुत आनन्द आयल
दू दिन बोर नहि भेलहु
नहि हमर डिब्बा मे बहुत अ नीक लोक सब भेटल कीओ पारिवारिक संघ यात्रा कहि रहल छलाह किओ छात्र छलाह केओ नौकरीके लेल जा रहल छला सबसँ गप्प गोष्ठी होइ छै
अच्छा ट्रेन यात्रा ई बात हमरा बहुत नीक लगैत अछि अलग अलग राज्यक लोक सब भेट होइत अछि
हँ कतेको बेर अलग भाषा सुनबाक अवसर भेटैत अछि लोकोग अपन अपन भोजन बाटी के सेहो खुआबै छथि अपन संस्कृति बारेमे बतबैत छथिन
सही कहलौं यात्रा मात्र एक स्थानक दोसर स्थान पहुँचबाक माध्यम नहि बल्कि बहुत किछु सीखबाक अवसर सेहो अछि की
बिलकुल बिलकुल जँ ध्यानसँ देखबाक तऽ प्रत्येक स्टेशनक अपन विशेषता रहैत अछि कतेक ओ प्रसिद्ध मिठाई कतेओ चाय कतओ स्थानीय नाश्ता कतौ फर्स्ट सेल
बिलकुल हमरा तऽ स्टेशन पर भेटयवला गरम चाय बहुत प्रसन्न अछि
हमरो विशेष के सुबह सुबह जखन ट्रेन ककरो छोट स्टेशन पर रुकैत छथि आ हल्का ठंडी हवा चलैत रहत अछि तखन गरम चाय के स्वाद अलग होइत छै
बिलकुल रास्तामे भोजनक व्यवस्था केहन रहैत अछि
अब तऽ बहुत सुविधा भए गेल अछि ट्रेनमे भोजन बँटैत अछि बहुत स्टेशन पर श नीक भोजन उपलब्ध रहै तस मुदा हम तऽ घरेसे किछु हल्का भोजन जरूर लै जाइ छै
सही बात घरमे बनल भोजन स्वाद अलग होइत अछि
हँ पहिल दिन लेल घरक भोजन फल बिस्कुट पानिक बोतल किछु सूखा नास्ता रखिल जाय तऽ बहुत सुविधा रहैत अछि
बिलकुल हम तो सोचैत छी जे चिप्स नमकीन मिठाइ बहुत ले जाइ
हँ ओ सब सेहो ठीक अछि मुदा सन्तुलित भोजन जरुरी अछि यात्रा लम्बा हो तो फल ड्राई फ्रूट आ पर्याप्त पानी बहुत उपयोगी रहैत अछि।
अच्छा ट्रेन मे रातिक समय नींद निक सँ आबैत अछि।
हमरा तो अइ आबि जाइत अछि ट्रेनक हल्का आबाजऽ लय बुद्धिक गतिसँ बहुत लोकक नीन्द बेसी नीक आबैत अछि।
बिलकुल हमरा पहिलि बेर थोड़े कठिन लगने छल लगने छल
हम्म शुरुआत मे सबके एहन लगैत अछि बाद मे आदत भऽइ जाइत अछि।
बिलकुल सामानक सुरक्षा लेल करबाक चाही।
सबसे पहिने बैग मे मजबूत ताला लगा लेब कीमती सामान अलग छोट बेैगमे राखू मोबाइल पर टिकट पहचान पत्र सदिगन अपन लाय रखू राति मे बैगक सीट से चेन से बाँधी देब तब बेसी सुरक्षित रहब
बिलकुल ई बात बहुत उपयोगी अछि।
हँ आ अंजान व्यक्ति सँ खाय पियएके वस्तु बिना सोचने नहि लेबाक चाही
बिलकुल ई एहि बारे मे बहुत सुनने छी।
बिलकुल बिलकुल सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण अछि। जतेक सावधानी रखब ओतेक यात्रा सुखद रहत।
बिल्कुल पहाड़क यात्रा लेल कोन मौसम नीक मानल जाइत अछि।
ई तऽ स्थान पर निर्भर करैत अछि। सामान्य रूप से मार्च सँ जून आ फेर सितम्बरसँ नवम्बर धरि बहुत लोग घूमे जाइत छथिन मौसम साफ रहैत अछि। आ दृश्य सेहो बहुत सुन्दर देखाइत छै।
बिलकुल वास्तवमे बरसातमे नहि जाएब
जा सकैत छी मुदा कतेको पहाड़ी क्षेत्रमे भूस्खलन। सड़क बन्द होयबाक सम्भावना रहैत अछि। तहि लेल मौसम देखि के निर्णय लेब बेहतर होइत अछि।
सही कहलौं हम तऽ सोचि रहल रही जे अक्टूबरमे छुट्टी लै जे
हँ अक्टुबर तऽ बहुत नीक समय बहि सकैत अछि। भीड़ सेहो अपेक्षाकृत कम रहैत अछि आ मौसम सेहो सुखद रहैत अछि।
बिलकुल होटल चुनेके समय कोन बात पर ध्यान देबाक चाही
पहिने स्थान देखूँ रेलवे स्टेशन बा बस स्टैंडसँ बहुत दूर नहि हो। साफ सफाइ सुरक्षा पीबाक पानी गरम पानी। आ समीप्य भोजनालय अछि की नहि ई सब देखबाक चाही।
बिलकुल ऑनलाइन बुकिंग पर भरोसा करबाक चाही।
हूँ जब विश्वसनीय मंच हो आ समीक्षा नीक हो तऽ कइल जाइ सकैत अछि ग्राहक सभक अनुभव पढ़ि लेल तऽ निर्णय लेब आसान भइ जाइत अछि।
बिलकुल हम बजट सेहो बेसी नहि रखेय सकेत छी।
हँ तो कोनो समस्या नहि हर शहर मे बजटक अनुसार होटल लॉज होम स्टे सब उपलब्ध रहैत अछि बस पहिनेसँ खोजबाक जरुरी अछि
बिलकुल ट्रेन यात्रा लेल बैगमे की की रखबाक चाही
ट्रेन यात्रा लेल आवश्यक कपड़ा हल्का जैकेट मोबाइल चार्जर पावर बैंक दवाइ टूथब्रश तौलिया पानी स्नैक्स। पहचान पत्र टिकट छोटा टोला ताला टॉर्च आ जँ समय बिताएब चाहूं तऽ किताब या इयरफोन सेहो रखि सकैत छी।
बिलकुल बहुत बढ़िया सूची बतेेलौं नहि तऽ आधा सामान घरमे छुटि जाइत अछि
ह हम तऽ यात्रा से एक दिन पहिने सूची बना ले छी एक एक वस्तु मिलाबे जाइ जाइछी तखन किछु छुट्टी नहि अछि
ई आदत बहुत उपयोगी अछि हमरो अपनाय पड़त
बिल्कुल बिल्कुल यात्रा जतेक व्यवस्थित होइ ओतेक आनंददायक
बिलकुल अच्छा तोहार हिसाबसँ पहिल यात्रा लेल कोन स्थान सभसँ उपयुक्त रहल
हमर विचारसँ दार्जिलिंग सिक क नजदीकि क्षेत्र ब उत्तराखंडक किछु प्रसिद्ध स्थान बहुत नीक निकल छथिन ट्रेन यात्रा सेहो सुन्दर रहत आ पहुँचब सेहो कठिन
बिलकुल ई सुनि के तऽ हमर मन अब सचमुच यात्रा करबाक लेल उत्साहित भय गेल अछि अब हम टिकट छुट्टी आ बजटक हिसाब कय शुरू करब
जरूर जरूर गृद्रोह योजना बनाउ जल्दबाजी मे निर्णय नहि ली अगली बार हम विस्तार से अलग अलग ट्रेन रूट आ बीचक सुन्दर स्टेशन स्थानिक घुमकस्थान रहबाक व्यवस्था पर सोओ गप करब
बिलकुल बहुत ठीक आजू तब से बहुत जानकारी भेटल अगिला फोन पर फेर विस्तार से यात्रा क योजना बनाएब
अवश्य अवश्य जखन समय भेटेैत फोन करियअ फेर आरामसँ सब बात कर
ठीक छै तखन आब राखैत छी अपन ध्यान रखियह
हँ अहूँ सेहो अपन ख्याल राखू फेर गप होइत नमस्कार
नमस्कार